हेलो
हेलो नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै न
हँ सब किछु ठीक छै ओर अपन बताउ
हँ हमहुँ ठीक छी आइ बहुत दिन बाद अहाँसँ विस्तारसँ गप करबाक अवसर भेटल एहि बीच हम मित्रताक विषयपर सोचैत छलहुँ आ मनमे विचार आयल जे आखिर सच्चा मित्र जीवनमे अतेक महत्वपूर्ण कक मानल जाइत अछि
ई वास्तवमे बहुत सुन्दर विषय अछि मनुष्य सामजिक प्राणी अछि आ जीवन कठिन तथा सुखद दुनू परिस्थिति मे एक सच्चा मित्रक उपस्थिति बहुत पेट सहारा बनेैत अछि
बिलकुल परिवारक बाद मित्र एहन व्यक्ति होइत अछि जकरा सगं हम अपन विचार अनुभव आ भावना बिना संकोच साझा कहि सकैत छी
हँ बिलकुल सच्चा मित्र के ब सुखक समय मे न बल्कि कठिन समय से ओ स छोड़ैत नहि अछि ओहि समयमे मित्रताक वास्तविक परीक्षा होइत अछि
बिलकुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनक कतेको मित्र आइयो मनमे विशेष स्थान रखैत अछि यद्यपि नियमित बातचीत नहि होइत अछि
ह ई मित्रतााक विशेषता अछि वास्तविक मित्रतााक सम्बन्ध केवल समय पर आधारित नहि होइ बल्कि विश्वास अपना अपनातो पर आधारित होइत अछि
बिलकुल कहली हम एक लेख पढ़लहुँ जाहिमे लिखल छल जे जीवनक कतेको समस्या केवल एक विश्वसनीय मित्रसँ बातचीत कयलापर हल्का लगै लगैत तऽ छी
ई बात तो बहुत सही कही कहहि ले बहुत बेर समाधानसँ पहिने व्यक्तिके कोनो एहन लोक चाही जे ओकर बाद ध्यान सँ सुनी सकै
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे सुनबाक कला सेहो एक सच्चा मित्रक पहचान होइत अछि
बिलकुल केवल सलाह देना पर्याप्त नहि अछि मित्रक भावनाक सम्मान करनाई आ धैर्यपूर्ण सुननाइ सेहो जरूरी अछि
बिलकुल आइ काल्हि ई सामाजिक स माजम पर हजारो परिचित बनि जाइ छथि मुदाऽ वस्तविक मित्र कम भेटत छथि
हँ बिलकुल सही कहलए परिचय आ मित्रता में बहुत अन्तर अछि परिचित लोक बहुत हो सकैत छथि मुदा विश्वास पात्र मित्र बहुत कम होइ छथि
बिलकुल काली हम सोचे छल्लू जे आखिर सच्चा मित्रक पहचान कोना कयल जाय
हमरा अनुसार जे व्यक्ति अहाँक सफलतासँ ईर्ष्या नहि करै गलती पर सही सलाह दे आ कठिन समय मे संग रहे ओहि के सच्चा मित्र कहल जा सकेैत अछी
बिलकुल बहुत सुन्दर बात कहिये कतेको लोक केवल प्रशंसा करैत छथि मुदा सच्चा मित्र आवश्यक भेला पर गलती सेहो बताबैत अछि
बिल्कुल जे जे मित्र केवल खुशी के बात कहे आ गलती पर चुप रहै ओ वास्तवमें अहाँ हितोषी नहि हो सकैत अछी
हमरा लगैत अछि जे मित्रता में ईमानदारी बहुत जरूरी अछि
निःसंदेह विश्वास आ इमानदारी बिना कोनो सम्बन्ध दीर्घ काल तक मजबूत नइ रही
बिलकुल बिलकुल एकटा बात आरो अछि मित्रता में सम्मानक महत्व सेहो बहुत अधिक होइत अछि
बिलकुल सही कहेया चाहे मित्र कतेको निकट कियेक नहि हो परस्पर सम्मान सम्बन्ध के मजबूत बनबैत अछि
हँ कल्हि हम एक बुजुर्गसँ सुनलु जे जीवन में धनसँ बेसी मूल्यवान अच्छा मित्र होइत अछि
ई बात अनुभवक आधार पर कहल गेल होय धन बहुत किछु दैत सकैत अछि मुदा सच्चा मित्रता खरीदल नहि जा सकैत
बिलकुल हम देखै छी जे बहुत लोक मित्रता क कारण जीवनमे प्रेरणा सेहो प्राप्त करैत छथि
हूँ अच्छा मित्र व्यक्ति के सकारात्मक दिशा में बढ़ावैत अछि जबकि गलत सगति नुकसान सेहो पहुँचा सकैत अछि
बिल्कुल एहि कारण मित्रक चुनाव सोच समइझ के करबाक चाही
हं हुं बिल्कुल सागतिक प्रभाव धीरे धीरे व्यक्त्तिक सोच व्यवहार आ आदत पर पड़त अछि
बिल्कुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालय आ महाविद्यालयके समय बहुत बनल मित्रता बहुत यादगार होइत
कियकि ओ समय जीवनक निर्माणक काल होइत अछि आ साझा अनुभव मित्रताके मजबूत बनबैत अछि
बिल्कुल एकटा बात हम आरो अछि जे मित्रक सब विचार अलग अलग होइ तो मित्रता बहुत मजबूत रहि सकै अछि
अवश्य वास्तविक मित्रता सामन विचार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान आ समझ पर आधारित होइ अछि
हं मतलब मतभेद हो सकेत अछी मुदा मतभेद नै होबाक चाही
हं बिल्कुल परिपक्व मित्रता ओहिके कहल जाइत अछि जते असहमति रहितो सम्मान बनल रहइआ
हं कल्हि हम सोचैत छलहुं जे मित्रता केवल हँसी मजाक धरि सीमित नै अछि
ही बिल्कुल सही बात कहि ले बल्कि मित्रता जिम्मेदारी सहयोग विश्वास आ भावनात्मक समर्थनक सम्बन्ध सेहो अछि
बिल्कुल हमरा लगै अछि जे सच्चा मित्र जीवन क कठिन यत्रा के आसान बना दै अछि
निसंधेह खुशी बटला बढ़ैत अछि आ दुःख बाँटलास कम होइत अछि आ एहि प्रक्रिया में मित्र भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत
बिलकुल बिलकुल आखिर मे हमरा ई बुझात अछि जे सच्चा मित्र जीवनक एक अमूल्य उपहार समान होयत अछि।
हू रेनकुल मित्रता एहन सम्बन्ध अछि जे रक्तक संबन्ध नहि होइत ओहो सेहो मानक बहुत निकट होइत अछि सच्चा मित्र प्रेरणादेैत अछि मार्गदर्शन करैत अछि गलतीसँ बजबैत अछि आ कठिन समय मे संबल बनैत अछि
बिलकुल बिलकुल सही कह ले जीवन मे सफलता सम्मान आ उपलब्धि महत्वपूर्ण अवश्य अछि मुदा एक सच्चा मित्र साथ एहि सभके आरो अर्थपूर्ण बना दैते अछी एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के मित्रतता के सम्बन्ध के विश्वास सम्मान ईमानदारी आ अपना पनक आधार पर निभाबबाक चाही प्रयास कर बाकचाही क्या कि सच्चा मित्र जीवन एक सबस मूल्यवान धरोहर सबमे से एक मानल जाइत अछि
ह बिलकुल मित्रता अ बहुत
मित्रताक चर्चा करैत करैत हमरा एकटा बात आरो मन में आयल आखिर मित्रता आ परिचय में सबसँ पैघंत की होइत अछि
बिलकुल बहुत अच्छा प्रश्न अछि परिचय केवल एक दोसरा कऽ नाम चेहरा अथवा किछु जानकारी जन्नाई होइत अछी मुदा मित्रताक मनक जोड़ाव विश्वास आ अपनात्व पर आधारित होइत अछि
बिलकुल पितृत्व समय व्यवहार आ परस्पर विश्वास ह आधार पर विकसित होइत अछि
बिल्कुल काल्हि हम एकटा हूँ कहावत सुनलूँ मित्र बनाबै में वर्ष लागैत अछि मुदा विश्वास तोड़े मे केवल एक छन ई बात कतेक सही अछि
बहुत हद तक सही अछि मित्रताक आधार विश्वास होईत अछि ज विश्वास कमजोर भइ जाय तऽ सम्बन्ध पर असर पड़ब स्वाभाविक अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे मित्रता सँ स्पष्टता सेहो बहुत जरूरी अछि
ह बिलकुल जतेक खुला संवाद होयत ओतेक गलत फेमी कम होयत
हँ बहुत बेर छोट छोट गलतफेमी पेघ विवादक कारण बनि जाइत अछि
सही कहलै यहीं कारण सच्चा मित्र समस्या से भागित नहि बल्कि बातचीत द्वारा समाधान खोजबाक प्रयास करैत अछि
बिल्कुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालय के समय मे हमसभ मित्र मिल के पढ़ाइ खेलकूद आ विभिन्न गतिविधि करैत छलहुँ
हूँ साझा अनुभव मित्रता के मजबूत बनबैत अछि एक साल बितावाल समय जीवन भरिक स्मृति बन जाइत अछि
बिलकुल कही पुरान फोटो देखैत समय बहुत रास मित्रक यादी आबि रहल छल
ई स्वभाविक अछि के तऽ को मित्र भले दूर भइ जाइ मुदा हुनकर संग बताउल छनि जीवन भरि याद रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मित्रता केवल सामान आयुकु लोक सब में नहि होय
हूँ बिलकुल कतेको बेर उम्रो में अंतर रही तो बहुत मजबूत म मितरता बनी जाइ त अछि कियक मित्रता विचार आ सम्मान पर आधारित होइत अछै
हूँ एकटा बात आरो अछि कि मित्रता के लेल हमेशा समान रुचि होनाइ जरुरी अछि
ह नहि समान रुचि मित्र तऽ बढ़ाबे मे सहायता करेएत अछि मुदा वास्तविक मित्रता केवल रुचि पर निर्भर नहीं करे
मतलब अलग अलग सभक लोक सेहो अच्छा मित्र बनि सकैत छी
निसन्देह बहुत बेर अलग स्वभावक खयाल कारनी मित्र एक दूसरा सँ बहुत किछु सीखैत छथि
ह हमरा लगैत अछि जे मित्र जीवन मे प्रेरणा सेहो स्रोत सेहो होइत छथि
हू हँ जो मित्र मेहनती सकारात्मक आ जिम्मेदार होइत तऽ ओकर प्रभाव दोसर मित्र पर सेहो पड़ित अछि
बिल्कुल एहि कारण कह कहल जाइत छथि जे व्यक्ति अपन संगतिक प्रभाव सभ पहिचानल जाइत छथि
ह बिलकुल संगति धीरे धीरे व्यक्तिगत विचार भाषा व्यवहार आ जीवन शैली पर प्रभाव